पेसा
बढ़िआ छी।
हँ, छी, अहाँ सब ठीक छी।
हँ सब बढ़िया कहलियै देखिया हाल समाचार पुछियै, सुति के उठि गेलहुं।
हँ, उठि गेलहुँ, सुतल नहि छलियै, मोबाइल नेट देखै छलियैए।
हँ, दिनके निन थोड़े होइ छै आ जगले छलियै तऽ कहलियै गपशप कऽ ली। की फालतू बैसल रहबै, ऐसे गपै करी।
हुं फालतू मा जीओ मुल लगै छै।
हँ, कतऽ छी? बाहरमे छी कि घरमे?
नहि, घरमे नेटवर्क कटऽ लगै छै, बाहरमे छियै।
अच्छा, अखन तऽ हमरा आबि रहल अछि घर मे, देखियौ ई छै आओर सब कहियौ तखन कि सब चलि रहलै नया-नया समाचार सब नया-नया गप सब।
नया नया गप-सप कहाँ किछु, अहाँ खाना-पीना भऽ गेलै? पानि देखै छी केना मेघ करे छै कचर बिचर किछु कहै
हँ, अखने पानि पड़ऽ लगलै, हम गेलियै कपड़ा उठाबे ला, कपड़ा उठा कऽ बुझाइये हाथमे लेलियै फेर पानि पड़य लगलै, पानि बन्द भऽ गेलै हमरा रौदा भ गेलै देखियौ ने। समयके पहिले की कहू ह, हम तऽ ऐनो लेलियै आब कहलियै रह दे तऽ ऐने लेलियै तऽ ऐने लब घरमे सुखेतै छाहैरे मे पंखेमे सुखे तै कि करबै तऽ। कोई न करतै झूझुरकोना खेलाई झझुरकोना कोन कोन कोना से वला गप छै तऽ कह छोड़ू ने गप कपड़ा आनि के चोपेट के राखि लेलहुँ। हँ, तऽ इएह सब कहल किछ किछु बजते रहै गप सब। हँ आओर सब कहियौ ने किछ किछ। कहू ने की सब नया नया समाचार सब नै ने नया नया उठलै या।
नैऽ कहाँ किछ टलैयैऽ।
त साहिल कनियां के देखए गेल छलि यैऽ?
नय देखेलय के-नय गेल छलियैयैऽ, देखलियै मोबाइले पर फोटो पर देखलियैऽ।
हँ। दीदी कहै छलखिन जेबैय देखैऽ लए चलब सभगोटा तऽ कहलियैऽ चलब। ज्योति दीदि कहैछलखिन्हे हँ जोति दीदी कहलखिन चलब तऽ कहल चलब सभ गो- कहलखिन, निशिन बैन लेब त चलब। कहलै कोनो बात नय, चलब की हेतै तऽ
गै ओकर साउस अजीवे छै, टोना टापर वला, तय दुआरे नय जाइ छै लोक कहै छै, कैयेऽ दै छै।
ओ तो ओहिना उं-उं -उं, त और की?
हँ, सब ठीक छै।
खस की भ गैलैन? अ कखनो खांसी भऽ जाइयैऽ, सर्दी बोखार, अखन त सर्दी बो-
मौसम के देखै छै, केहन छै इहै दुआरे।
हँ। आ सर्दी बोखार भ जेतय, कमजोरी लगैत रै छै, खाना नय खैल हय तहन स, घोंटय मे दिक्कत हुअ लगै छै। सर्दी भ जाइयैऽ हमरा त अजीबे स- दी, घोंटय मे बुझैयै दिक्कत तिक्कत हुअ लगैयैऽ। घोंटय छियै किछ्छो, सेंपेने घोंट दै छै। खइये ने दै छै, लगैयै लबलब्बीमे फूइल ज़ैत, कि जैत तब फूल के लबलब, पीले नै हैत खैले नय हैत आब की करै छियै।
ओ अर्जुन भैग गेलय, बुझल अइछ?
हँ ओ- आइ काइल धिये -पुता सब बियाह कऽ कऽ लै छै, देखै नय छियै? तहों नय, एकटा बच्चा मे नै लोक कनिया पुतरा खेलय छलै ओकर बियाह ओकसा ओका-, आइ काइल धिया-पुता से बुइझ बिआह किया
दसटा घोंइछ फेर दओ अबैय छै।
आ नय ऐन लेत बौह के आ फेर छोइड़ ऐत गो कतौउ के जेना गुड़िया, गुड़िया-रहै, गुड़िया के नै लोक खोइल केऽ मुरी बदैल दै छै, दोसर अय टेढ़ भऽ गेलय, से भऽ जाय छै, तू टेढ छय तय दोसर के आइन लै छै, तेसर के आइन लै छै, रौ बौआ खेला थोड़े छै, सात जनमके बन्धनमे नीक छौ, खराब छौ, अपने नीक कर। से नय, खेला बुझै छय झुझुर कोना कोन कोना से खेला जाय छय, गाम में कोन एन धिया-पु- कैयै जे गैऽ नय किनिहें, पढ़ल -लिखल छोइर क मुर्ख लाटी बिचे कपारसँ
हं-हँ, झूठ्ठे के जैत पढ़ैय लय ऐन लेत ककरो
ओं, ओकरा सब के होय छय की जे बियाह कुमैइर कियैऽ छै? पढल सुगा बुक्क, ई नै बुझय छै ओ सब किछ सोइच के छै, आ ओकरा सबके होय छय, हम ने मतलब पहला पास भेलहुँ आ कऽ लेलौं, हँ- रीति- रीति -रिवाज स कोय बियाह कलैछै से भगा परैवला छी- छी -छी ई तऽ मिथिलाके न्- ईसभ तऽ- ईसभ तऽ -मिथिलाके नांव खराब केनाय भेलैय। ई सब त मिथिला के नाम खाब रीती- रिवाज सब बियाह कर, से सब करय छय, सातोंफेरो में सात रंग के-सात सात रंग के लोग बचन देलक, वर कनिया बचन लेलक, सिन्दूदान भर फोरी, बियाह, दान, माछ कटाई छै दरांग मे की कहे छै, मतलब डे- डेग पर बी दस दिन एक साल तक। दस दिन एक साल तक होइते अय अपना सबके, के मधुश्रावी पंचमी तहन से की सब नै होइया डेग- डेग जे पाबनिइ सभमे भाड़ दौड़ टेन से मिठाई बनाउ हलुवा मंगाउ, दस रंग के मिठाई दस रंग के नाम छोला भटूरा, घुघनी, किदन कहाँ मतलब भरि साल जे भी, चौरचन हौ चौरचन में, रक्षाबन्धन ओइमे दस टा डिब्बा मिठाई भेजू।
हँ भार आयब- जायब ओसभ लगले रहै छै।
ई रमन चमन भागा-भागी ओकरा भैर गाँव मुँह फुलेने या तहन से अपन घरवालीक आदमी मुंह फुलैने याऽ। एहन- एहन बियाह कियै कऽ रहले जे सभ खिसयैल, ओहन आशीर्वाद लागत जोड़ी टिकत एको साल। टिकत तऽ वएह तऽ कहलौं जोड़ी टिकऽ दै छै। एहन- एहन जोड़ी लोक किया बनैत, एहन बन जे पूरा गाँव हँसा खेले बाजे। टेंट लगा कऽ सब रमन -चमन सब आबै। गीत गाबै एहन बियाह कऽली।
हँ ओकर व अथि अलग रहै छै, आ एकर अथि अलग रहय हूं।
हँ सैह तऽ कहलौं आइ काइल कि कहू जवाना घुर नइ सकैया से वला जे बूढ़- सूढ़ कहे छलखिन हें कोनो बेजाए नै कहे छलखिन हें, मोर मोन- मोन मोन नइ पतियै सोतनीक के टांग दूनू झुलिते जाय। से गप सप भऽ गेले यै की कहू।
हूं।
हा- हा। हँसी बला गप्प कहि दैऽ छीयै जे हँसी लागे।
हँ नीक करै छी, कनि झोंक- छौंक बीच में चलैत
हँ- हँ उएह कऽ रहल छी, कनि फकड़ो तऽ पैढ़ ली।
हूं और कहिओ तखैन।
खुद ई बला फकड़ा सुनने छियै? अम खेलहुँ, जोम खेलहुँ, पूरी खेलहुँ, खिरी खेलहुँ आ भात ले मुँह ल लटकल यै से बला। कतेक नीक फकरा बुढ़ सूढ़ बनेने छथिन, ठीके कहैत छथिन कतबो आहां होटल में छोला भटूरा किछ मतलब पूरी सब किछु खा कऽ आइब जाउ जाबे आहां भात नै खैब, सन्तोष नामक चीज नै, संतोष नामक चीज नै।
उहूं।
सैह कहलहुँ सैह, तऽ कहलियै जे कहिए हँसी खिसी बला कतो होई।
जाह हम बैसले छलियै, हम कहलिये जे आब फोन करब अहाँके।
हँ तऽ फोन करब तऽ कइए देलहुं की, दुनू गोटा सोची- सोच -सोच- सोच अहाँ सोचय छलहुंँ, हम सोचै छलहुँ, हम कइयै देलहुँ।
हँ नीक केलहुँ।
हम कहलियै कही एम्हर से नेटवर्कके समस्या छलय, कहलियै अहींके कहय छी करय लै।
हँ नीक केलहुँ से अथिये, हमहूँ कहैत छलिये करबै, अहाँ मैसेज केलियै तऽ कहल कऽ ए दै छी।
कतऽ कोनो प्रॉब्लम भऽ गेल छलै, तऽ कहलियै मैसेज कऽ दय करथिन उम्हरे सँ। समस्या सब भऽ जाय छै ने, तै दुआर कहलियै जे घर मे झूलो सब छलै तऽ लेट भऽ गेलै, डेढ़ बाइज गेलियै, झोल झाल नै भऽ जाइए। तऽ झोल झारलहुं हें तहन से झाड़ जे छै नै लाएग गेल यै, घर में कपड़ा सबमें कपड़ा झार झुर किचन-तिचन क कै बाहर से
खान थकानो भऽ गेल हैत।
अ थकान तैँ नै वैह पड़ल छी, गप करय छी, निन्दो आराम तऽ हय नै छै, गप करय छी कनि पड़ल छी, नै पड़ल छी गप करय छी, नहाय छी सोना के ऐलौं हें खेल आ दु कौर खेलौं हें।
हां थकान मे खाएलो नय नै होएत रहय छै।
हां तहन खेलियै तऽ नै खैल भेलय तऽ झैप देलियै तऽ अखन फेर दु कर छलै से खा लेलियै पैन पी के कहलियै जे कनिकाल करय छीयै गप-सप करय छीयै पठ हां पठा धी छलय यै अहु सबके त हेबे करत नै प्रसादी
हां।
कै कुड़ी लेनय छेलौं।
चाएर कुडी़।
हां हम्हुं चाएर कुड़ी लेलिए, हां हम चाएर कुड़ी लेलय छलौं हें उहै परसादी छलय यै त कहलिए जे
एकटा सीरा लेनय छलय त ओ तै आब तऽ बुझयौ राएत काएल दिन में बनलै दू बजे तक आ ओ त दिने मे खत्म भेलय।
अच्छा बाबा के जे परल छलय दुगो तकर छलय नै ओ हां।
खिन्ह त आब वीडियो तै दै देलखिन्ह सब देखय देखय के दुआरें ऐब तब दू-तीन आदमी से बीस आदमी तब खेल कै।
अच्छा हां। ओ तऽ भ ई सब परसादी वाला चीज छै सबके मुन लागल रहय छै त कनि खा लै जाए छै। ई ऐ चीज से बहुत के नीक लगय छै नै त
हां।
औं सैह तै कहलो और सब कहियो की सब होय छै। हां हमरा नीक लगय यै खा लय छी दुई चाएर मतलब उम्म भैर बाटी नै तै दू पीस, चाएर पीस, खान दू चार पीस नै दू पीस खा लय छी। हुं ई सब नीक लगै हय माछ, मीट सब खा लय छी हां-हां। खा लै, छोड़े नै छीयै, खा लै छी।
हुं नै हमरा नै खाय छलियै हम रु
हां उ तऽ खाय छलौ ऐ छोएड़ देलौ मुन‌ हां भ जाए छै लोक के कीछो मोन उतैर जाए छै नै खाइए हां भऽ जाए छै सबके सब रंग। सब रंग मोन रहै छै तहन और सब कहियो की सब हय छै एखन।
और सब, ज्योति से बातो भेल छलाए ए अखन?
अखन नै भेल छलाए, भेल छलाए भऽ गेलै बारह बजे तहन भेल छलाए गप हुनका से। आय भेल छलाए आय दू बेर गप केलियैन हें, एक बेर भोर मे कोनो काज छलैय केने रहियैन फेर केलियैन
हां हमरा भोर मे उहै कैने छलखिन्ह एखन नै केलिए यै फेर आब करबै।
हां ओ कहियो-कहियो सुईत रहय छैन। तै दुआरे नै केलौं कहलौ एखन दुफरिया छै सुतल पड़ल की नै हय यै। अपन हिनके कऽ दैन छियै ओकरा नै केलियैन।
केना?
ओ फ्री रहय छथिन तऽ कह दै छथिन जे फ्री छीयै तऽ अपन कऽ देलौं।
हूं उ
फेर धियापुता आबि गेलै त हमहु काटि देलये, कहलिय धियापुता के आब खाना पिना देथिन। पेहने दियऔ तऽ बाद में करब हँऽ। त कहहिले अहु के पुछि हाल समाचार। ओ दीदी सब केने छले ओ वला, बुझि गेलिय न।
अच्छा ओ हॅं बुझि गेलिय
हँ कपड़ा लता हँ तऽ लेलके लेके ये आ फैमलो कोइ दिक्कत भऽ जाइ छै, नहि कहैत रहै छै, तऽ अपन ऑनलाइनसँ मँंगा लै छै, सुविधा पड़ै छै।
हँ जे मतलब सुविधा, सभ वैह स मंगाबै छै दसटा दोकान में जाउ पसन्द ऐल नय ऐल, अपन ओतय जाक अपन ललिय, जे पसन्द आबैया।
हँ- हँ वैह तऽ कहलौं तऽ ऐएह सब गप छलयै, तऽ कहलयै जे गपशप करी दे खी कि केना होइ छै, नहि होइ छै।
हूं
तहन और सब कहियौ की सभ होय छै।
और सब सोच किछो नहि छै, अहाँके पढ़ाई लिखाई केहन चलय ये।
आ पढ़ाइयो लिखाइसभ चलि रहलै, अय बर नीक बड़ बढ़ियां बड़ नीक चलि रहल तहन और सब कहियो फूल तूल फरय नै गाछ सब में।
हँ फरये फूल सब खूब फरय छै, कनि उठय मे लेट भ जाय छै ते पूरा बुझियौ तोड़ ले छै।
ऐ छी पीरा से बात कें लों
हँ तीरा सब बाग केलये,, गेंन्दो केने छलै, गेंन्दा तऽ पूरा खा गेल तीरा छै
हं तीरा छै, हं मां केलकै तीरा गेंदा, पूरा कुन करी कीड़ा छो पुरा खा ले छै, तऽ अपन आब छै, कनि मनी छै, रोपल के आ ओहो रह देे तय तखन न। अखन क्रिटी छैन, दू दिनक के बाद कहब नहि छै, की बुझल य सैह जहन स्थिति छै तऽ की कहू।
हुंऽ भगवानो केहेन केहन कीरा सबके जनम द हम कियाने गेलयै।
तऽ कहलहुं त, ओ कीड़ा पुरा खा ले छै। तऽ आब कथी करबै से, आब ओकरा कथि के ओकरा लोक मारबो केना करतै। आब देखय छीय त कटकि लक ऐना क फेक दै छीय, आ राता राती जा क परचैट अबै छै। भौजी राति क सुतल रहै छै राता राति राता राति टोटल गोटे गोट- गोट क चैट अबय छै, आ की करबै कत त रूकलय हं कहै छै आब जाउ कि बाबा के एक दु लोटा जल देबनि, बुझथिन बाबा बुझतिन
हुं आब जले से भगवान के अथि हेत
हँ तऽ की करतै पहिले कहां ई सब सीधे लोक मतलब बगान रहै छलै, गाम गाम लोक आबे छलै तोड़े ले। दलान पर, आब तऽ अपनो घर में बती किये देबेन तय पर आफद। गोरक देबैन तै पर आफद, कि बुझलियै गुर गुर सब ले। गुरुस ले जे मां ले फुल हम तोड़ै ले जाइ छलिय पहिले, इतेक- इतेक तोड़य छलिय दाय सब समान ले। आब पहिलुका आदमियों गेलै पहिलुका फूलो गेलै
ह फूल तऽ बुझियो दूटा गाछ रो गाछ लगेने छियै एकटा नहि रह दय छै कनि लेट भऽ जाए छै
रहै छलै गाम गाम आदमी तोड़ क लऽ जाए मंदिर पर जा छलै यै अय दक तऽ गोट गोट एक दूसरा के लीची तोड़ै छलै आम तोड़ लीची सुरड़ि लै छलै आब तऽ लीचियो गेला ओ जमानो गेल लीची उची लागल तऽ देखते हेबै विशाल गाछ गोट आन